हँ
आब दूध रोटी खेलियै तब की अहाँ धो लेबै च खी दए देलियै खइ ह
हँ हेलो
आँ हँ
आवाज जाइए
आवाज आबैया आवाज तऽ बहुत मधुर आबैया
खाय ल अहाँके खााय ल अभी तक नहि भेल।
नहि अभी तक नहि होलै अब होइए पड़ैया।
आ,
जदा जाददा भोजन दे देलक ने वएह, धीरे धीरे खाइ छी,
आ उहे तखन न अहाँ खाइये रहलिये हूँ
ओहा न धीरे धीरे चवाइ चवाइ खाइ छियै
ह
ज्यादा दए देलक ने
ह
ऊपरसँ ऊपरसँ आओर मधुर भी दय देलक आँ
ह
ह हमरा थारी मधुर ताकि रहल यए
के
हँ खाली मधुर ताकि रहल यए
ओ
आँ
ह
मधुर भेज दहुँ
ह ओ न मधुर हम खाय छी नहि खाइ छी
सब की क आँ
हम बहुत कम खाइ छी चीज
केहन खाइ छीिय
मन नहि उ बढ़िआ लगैय या
तब ने मरल सँनक लागै छी
हँ
ह अभी उमर हाय खाय पिय